हैलो हा, हा, हरे माधव दीदी हा ठीकु आयो, बढिया
बढ़िया हेॾी देरि खां कॉल न पया खणो?
न कॉल उ नेटवर्क घट थो हले कंहिं महिल। त जेसि तक थो थिए त हा, हा तॾहिं ॿियो छा था कयो?
बस, असां वट लाइट बंद हुई हाणे लाइट आई आ। त हाणे कम चालू कया आहिन पंहिंजा। हा, मुंहिंजे घोट मां त खाई वरती आ। बाक़ी ॿार बाक़ी ॿार
अच्छा, सत्संग वतसंग ते वेंदा हूंदा न आतवार ॾींहुं?
जी जी वेंदा आहिय इतवार न इतवार न बाक़ी ईअं माखे छा, मां सेवा ते वधीक वेंदी आहियां। सत्संग ते घटि, न न असां कटनी वारे गुरून खे मञंदा आहियूं। त मां होॾे, हा हा कटनीअ गुरून खे मञंदा आहिन, त मां सेवा ते वधीक वेंदी आहियां। जी, जी ॿियो तव्हां तव्हांखे घणा ॿार तव?
मुंहिं जा ॿ आहिन न गुड़िया अव
अच्छा तव्हांजी एज केतिरी हूंदव, अच्छा
फोटी फोर
अच्छा मां थर्टी सेवन आहियां।
हा त ॿार वॾा आहिन न हिकु हाणे फाइनल कपलीट कयइ गुड़िया। बाबू कॉलेज में आ। ऐं छोकिरी ॿाहिर नेपाल में पढ़ंदी आ। तव्हा जा केतरा तव
अच्छा।
तव्हांजा घणा थव ॿार दींदी?
मूंखे, मूंखे ॿ ॿार आहिन।
अच्छा गुड़िया
हा, ॿई गुड़ियाउ, ॿई गुड़ियाउ आहिन।
अछा, घणे सालें जी तव?
आहे, हिकड़ी सोरहें साले जो, सोरहें साले जी आहे हिक गुड़िया। हीक वरी अरहणे साले जी आ।
हा, मत्लब ही ॿी त अथव न तवहांजा ॿार।
हा, वॾा ई एन।
हा, लगभग माण्हूं उअईं आन, कंहिं महिल शादी कर, पो कैंखे ॿार जल्दी ता थियन। कैंखे पो तो थे, ॿयो मंझंन जी रोटी शुरू करे छॾी तव छा करण?
उआई तैयारी ती क्यां, तहां सां ॻाल्हया बि तैयारी बि ती क्यां।
मां भी सत्संग मां खुद हाणे आयम, चांयं वांयं बाबू खे ठाहे ॾिनी, खीर वारे जो इंतज़ार क्यां पई, मा च्यो खीर वारो अचे त पो, मंझंद जी रोटी शुरू कयां।
अच्छा
हा, असांजो संडे बिजी थी वेंदो आ, सॼो।
अच्छा, तहांजा हसबैंड छा कंदा तव, भइया जन?
किराने जी दुकान आ।
अच्छा अच्छा
तहां काथे रहो, माधवनगर में किथे रहो?
माधव नगर में न, मां असां ॿे पासा जा आयूं। असां कटनी पासां न आयूं।
अछा
हा, त ॿे पासा आयूं, जी जी सभ बढ़िया आहे। अरे! मुंजी आचार ठवंदी ई नाहे, मुंजी आचार ख़राब थी वेंदी आ, हा मुंजी आचार बिल्कुल न ठवंदी आ, मुंजी आचार ख़राब थी वेंदी आ।
न त केवीअ सां करे, सभ मसालो घुमाए करे, औं विझंदव त पो न ख़राब थींदी आ न, हथ सां कैंजी ख़राब थी वेंदी आ, हथ यूज़ न कंदव, हा, त केवीअ सा घुमाए विझंदव न त, आचार हलंदी आ।
अच्छा, ठीक आ, इहो बि हिक दफ़ो ट्राय करे ॾिसंदास।
हा हा, मां त हुन सांई कंदी आयां, पो हलंदी आ।
अच्छा अच्छा, न मुंजी वरी साहिड़ी आहे असल में मुंजा पेका मूखे ॾींदा एन, आचार वचार। त, हाली, हाली त हाली त एॾी टेंशन कान्हें अचार वचार जी।
अच्छा
बाक़ी पेका ॾींदा एन, अऊं हा, और ईंअं कुछ एॾी जीएं इंट्रस्ट सां खाइण ज़ो मन थींदो आ, हीअ अचार खावां।
अछा
त साहिड़ी करे ॾीदी आ, उह चवंदी आ मां करे, हुन जो हथ ॾाढो बढ़िया तस।
ठीक आ न, इहो बि सुठो आ न।
हा, उह चवंदीआ मां तोखे ठाए थी ॾियइं।
हा
हा, उहा वरी करे ॾींदी आ, नालो न ॿुधाइणो आ न।
अछा, ॿुधायो मूंखे, मां बि पहली बार खईं आ तॾी। अछा, हा शहर औं चवन प्या न हे न ॻाल्हायबो।
हा
हा ॿियो सब बढ़िया, कहिड़ी भाॼी ता ठाहियो?
इहे वठी आहियां आहिन कचालुनि जा पत्ता।
अच्छा हुन प्ाले खां पिच न आ त नर मां न ईअं ई कयव मां ईअं ई कया पर चवंदा आहिनि थोड़ो पालक सुठी थींदी आ, मूंखे हुनजी पालक में ई त मां ईअं ई कया
हां हां असां त निजा ठाहींदा आहियूं।
अच्छा नेरनि मां हो कया जेके कारा चणा हूंदा आहिनि न। उहे ठाहिया हुया।
असल में मुंजी इहा गुड़िया ॿारनि जी तबियत थोरी ख़राबु आ खंघु सर्दी तनि मौसम ईअं आहे न सर्दु गरमु।
हा।
त थोरो तबियत ख़राबु तनि, हा टे ॾींहं में वरी हाणे गरमी।
अच्छा।
ॿियो तहां मंझद जी रोटी छा था कयो?
दाल, चांवर, भिंडी, आलू।
अच्छा -अच्छा, मुंहिंजो असांखे पापड़नि जो कमु आ।
अच्छा पापड़नि जो घणे किलो ॾींदा आयो?
ई असांजी आ पापड़नि में।
अच्छा, त घणे
पूरी कट आहिनि रेट ॿ सौ वीह वारा बि आहिनि ॿी सें वारा बि आहिनि अढाई सौ वारा टी सौ वारा बि आहिनि।
अच्छा त हो बि कंदा हूंदा न ऑनलाइन बि कंदा हूंदव न?
ऑनलाइन हाणे हिकु न ऑनलाइन असां कॾहिं असर बचंदा ई न आहिनि त ऑनलाइन छा कयूं। असां जा पापड़ ईअं ई ख़तमु थी वेंदा आहिनि।
दुकान ते ॾे दुकानदार खे बि ॾींदा हूंदव तॾी ख़तमु थींदा आहिनि।
असांज ट्रांस्पोर्ट में पूरो हली वेंदो आ माल हेॾे होॾे। लोकल जेके ॿ टे किलो विया। ईंदा आहिनि पाण वठी वेंदा आहिनि ऐं बाक़ी ट्रांस्पोर्ट में पूरो कटनी वटनी चङा शहर आहिनि जबल पुर वग़ैरह ऐं इलाहाबाद।
पाण कंदा आहियो?
मायूंनि खां कराईंदा आहियूं लेवर लॻ
अच्छा लेबर रखिया तव।
लेवर रखियल आहिनि मशीन लॻियल आ, मशीन लॻियल आ मशीन बि अच हसांंजहक खाना आहिनि।
अच्छा।
हिकु थोरी न पंज छह कार, मायूं आहिन कंदियूं आहिनि कम।
अच्छा पापड़ बि कचरी वचरियूं रखंदा आहियो?
हा इहे बि।
अच्छा धोड़ा सां।
कचरियूं वचरियूं सभु विकणंदा आहियूं।
अच्छा त ॿई आह न तव्हां बि कंदा हूंदव न हेल्प?
हा जीअं मन पवंदो आ हली वेंदी आहियां, फ्री हूंदी आयां त हली वेंदी आयां छा कया। उते त कमु हूंदो ई हूंदो आअकेले परेशान थिया। तंहिंखां हली वेंदी आयासि।
हा, ॿियो वरी छा ठीक आ मिणई सही आ न, ईंयं बि
ॿियो, घुमंण वुमंण वेंदा आहियो?
हा वेंदा आहियूं, अॼु बि वेंदासीं वॉटर पार्क वेंदमि चईं वॻे सहेलियुन चयो आ हलंदासीं, किटी -वुटी कंदा आहियूं त वेंदा आहियूं घुमंण। अंउं हीअं बि वेंद ॿ ट्रे सहेलियूं इनि त गॾु ग्रुप में वेंदा आहियंउं। घुमंण जो शौक़ आ मुखे मां घर या कम करे वठंदी आहियां, हा।
घुमंण -फिरण सां मां बि चरी आहियां।
हा असांयू सहेलियूं भई असां हाणे गॾुई वेंदा आहियूं, चार ॼणियूं आहियंउ पक्की पक्कियूं, गॾु वेंदा आहियंउ, हुते पो होटल खाई बि ईंदासीं अंउं स्विमिंग कर पो हुते चंञीं स्विमिंग बि कंदासीं।
सही आ।
अंउं वरी तेखा पो माण्हूँ सत्संग बि आ, सत्संग तो वंञें घर जा घर कम वरी ॿाहिरि। वंञे तो सभु पासे सही आ न पंहिंजे लाइफ में त।
हा सही आ न न थोड़ो पंहिंजे लाए, पंहिंजे लाए टाइम कढणु ज़रूरी आ थोड़ो सो
बाक़ी ईअंई त लाइफ भई अॻे याद ती अचे ॾिसो बंधन हूंदो हुयो माण्हुनि जे मथां। ससुनि जो हे। हाणें मस् त फ्री थिया आहियूं, ॿार वॾा थिया हिनि हुअं ॿार नंढा हूंदा हा त घर में छॾे न सघंदा हास अकेला, हाणे त पाण हली बि वेंदा हिन कंदा हिन सब् कुछ।
सही आ सही आ हाणे ॿार वॾा थिया हिनि त
हा हा बेटो बि मुंजो पांणई करे वठंदो आ न हुंदी आहियां त सभु पाण खण ई वठंदो आ करे रखी वेंदी आहिया, पांण खणंदा इनि हा।
हा परिवार नंढो थियो न, ॾिसो परिवार नंढो आ त एॾी टेंशन कान्हे। जेतिरो परिवार वॾो त सभिन जी टेंशनयूं पालऊ न।
हा अॻे हुंदो हो न अॻे कयासी ॾिसु सहुरनि सां मुंहुं ॾिना ससुन सां सभ् कंदा हासीं, हाणे जे त उहो त वयो आ ज़मानो हली।
हा।
ठीकु आ मिड़ई जीअं गुरू हलाए भला।
हा सही आ, बाक़ी सही आ सही आ ठीक आ वरी बि हाणे इह्यो आहे थोड़ो जाहिफूं पांण में जीउ तियूं वठनि।
हा अुकल्ह इह्यो सही आ नुहर जनि फ्रीडम त ससु बि फ्रीडम ठहनि तियूं। न त अॻे बंदिश हूंदी ससुनि खे बि अंउं हुननि खे बि हूंदी ही। अॻे रोटीअ पांणीअ में टाइम हली वेंदो हो हांणे झट पटु रोटी थी ती वंञंनि।
हम्म।
हाणें एॾो खपो कोन्हे रोटियुनि जो।
अंउं मेन छा हे परिवार नंढा हिनि हाणें। पहिरियूं परिवार वॾा हूंदा हा, हा। अंउं पहिरियूं परिवार वॾा हूंदा हा, हा बाक़ी
ॾेराणी अथव?
हा आहे हेठि ही रहंदी आ।
अच्छा।
अहिड़ो मतिलब न रखंदी एं।
असांजी मुंहिंजो ॿ हिक मथे रहन्दी आ हिक क रहन्दी आ मां बि न रखंदी आहिन। त हा पंहिंजो घर सुठो हूंदो पंहिंजो घर।
हा उहो सही आ।
हा टेम इय हली थो वञे घर में कर कर या ॿाहिर वञो।
मुंहिंजी त रखण चाहींदी आ।
मुंहिंजी भी रखंदी हुई हा मांजे घर में कल्ह बि मुंहिंजे सत्संग ॿुधायो। त मां ॿुधायां पई पर मां नथी ॻालयड़ चाया चवां ती जेतो घट ॻाल्हाईंदी आहियां न पो शाए मन में हो लॻंदो आ। झॻड़ा घट थींदा जा चुगलियूं निराणन जैमे मजो न ईंदो आ।
हा त हा त जीअं तव्हां त चओ न तीअ मिंजी भी ॻाल्हियूं इहे ई आहिन।
मां भी चवंदी आया हो ॿ भले गॾ वञी रहन मां अलग रहा भई
हा हा इहो सेम सोच आ मुंहिंजी मां बि चवंदी आहिन घट घट ॻाल्हायो पाण में घट झंझट थ्यन घट ॻाल्हि ई ख़तम।
सही आ।
सेम आ मुंहिंजी बि ॻाल्हि ईअं ई आहे सेम बिल्कुल मां बि न ॻाल्हाएड़ पसन्द कम कंदी आयां मां त पाण पतो प्यार सां मां त प्यार प सां पाण ई चोमास चोमास जीय हुनखे थिरानी आए।
हा
त मां चयोमांस चयोमांस मूंखे बि जीयड़ ॾे। तूं भी जी हिक ॿिए में इंटरफेयर करण मतलब कान्हे।
हा बार बार ईंदी आ कंदी आ पो मूंखे बि ॻाल्हि न वणंदी आ पो मां चंवदी आहियां ईने करे। ॻालायती त हाड़ चुप आ ॿार वॾा त नथो वणे केखे दीदी।
सी आ सही आ। इंटर फेयर नथो वणे न ऐं हिक ॾेर कुंवारो आ ॿ पाण में आहिन।
अछा हा इंटर फेयर मां असां नियारी में ई नी सॼो ॾीं थी वेंदो मुंहिंजे बाबू बु चवंदो आ भले मूंखे कम न हुजे भई इय करे। पंहिंजे अंदर कमरे में वेठा हूंदो मांखे न हूंदो आ हुत भ हू छा थो करे हो छा थो करे। पर जेके जेको वड़े असांखे जेको वणों वणंदो खाईंदासीं। ॻालएड़ चाइंदी आ। समझे ती वई इय छो न थी ॻाल्हायां मां हाणे ॿ टे महीना थिया मां न ॻाल्हाईंदी आया। रोज़ ॿुध ॿुध असांयो बि वञे थो वेस्ट थी दिमाग़।
न मूंखे त चॻो टाइम थी वियो आहे मां हटी वईमांस थी। मूंखे त चॻो टाइम थियो आहे मां चवंदी आया पंहिंजी ज़िंदगी जी मूंखे पंहिंजी ज़िंदगी जीयड़ ॾे।
वॾा तां आहियो?
वॾी मां ई आहियां पर होॻिया मां एॾो हक़ न लॻ मां चवंदीयास तूं वॾी आहीं वॾी तू रओ मूंखे कोई दिक़त कान्हे। पर जीअं तूं बि जी मु खे बि जीअन ॾे छा आहे न ॾिसो असांजी फ्रैड्स सां वञण था चाहिन भाॼी हिय चवंदव मां भी हला।
अच्छा!
अरे ॾेराणीनं अंउ दोस्तन में फ़र्क़ु पंदो आ न!
त ईअं किट पिट वरी थींदी आहे पतो थव, घर जी ॻाल्हि ॿाहिर या थींदी आ।
हाणे ॾिसो असां दोस्तनि सां ॻाल्हायूं या वधिक ता दोस्तन सां फ़ोटो खिचारांयूं त चवंदी मां किथे आयां।
सही लॻा आ।
छो त मूंखेअॻिते कर पहिरियों।
अ श ईी
हा त हलु त भई ईअं थोङे, ऐं दोस्तन में कोई हेॾे हली वई, कोई होॾे हली वई, उहो न चवंदी आहिन भई छो मां, छो मां छो न आयां। रील ठाता थई, त ईहा कुछु मां जब कि रील ॾाढा ठाहंदी आहियां बई ॾाढा।
अच्छा
हा मां ॾाढा रील ठा इंदी आंयां।
ॿुधायो, मां जो ठाहिंदी आहयां, मां चयो सहेलियूं लड़ंदिय न आहिन। ऐं मुंहिंजे ब बेटे खे चंवंदी आंयां